भागवती रहू कुदवती रहु कि हाल चाल
ठीक छै अहाँ सभके
हमरो सभके ठीक छै आर सभ कहियौ किछु नहि होइ छै एखन बैसले छी।
आग लगौना गर्मी किया एहन भऽ गेलैा ये
बड़ गर्मी छै ये बड़ गर्मी
बापड़ो केकर पहरा छै से नहि जाइन
हँ बड़ गर्मी देखैत छियै पाँच बजैत छै बुझै छै जेना बारह बजैत रहै
हँ बड़ कड़ा रौद छै अङ्गना से कहाँ गेलैएा रौद एखन तक
हँ हँ रौद बड़ छै
इ दुनूटा मोबाइल देखै छलए। अहाँकेँ सुपुत्रा सुपुत्री सभ
हँ सभ एहिठाम काँ काय कऽ रहल अइ
हँ त काजे कि छै।
ह ह
सभ नै छै अगल बगल मे कि।
छै लेकिन नै जेए दै छियै हम खेलऽ ले नहि बुझै छियै।।
हँ से ठीके करै छी।
हँ।
एक बेर जे खेल पर परैक जेतै तकर बाद फेर मानत।
नए तकर बाद जाइते रहत तऽ तखन फेर मना कर लए परेशान रहू। तैस निक अपन जाए ने दै छियै।
आ सेहोमे सज्जन सभ छै ने कान कपार फोड़ि कऽ चैल एतै।
हँ हँ
एगो इहेमे कपाड़ फोइड़ लेलकै। एतऽ जे खेलैत रहै तऽ पोता संगे हँ अनुज अनुज।
हँ।
ओ आदित्य एलै कि ने बप ओतऽस।
न बुझलि यए हम एलखिन कि नै एलखिन हे से।
नै बुझाय मे नै एयले आइयो फोटो लगेने छले त देखने रहिये।
ह
आओर भोजन भात कि सभ बनल छेले।
भोजन भात आइ रोटिए बनल छले आब भात बनत।
राइत मे भात बनेब।
हँ राइत मे बनैब कक्का नै छेलैथ हे अहाँकेँ ताहि दुआरे रोटि बना ले ह ह ताहि दुआरे रोटि बना लेली आब भात बना लै छी।
ई सभ इसकुल गेल छले
ह इसकुल गेल छलए
देखियौ ओकरा सभके गर्मी छुट्टी जतेक बढ़े छै ततेक अहाँकेँ इ इसकुल खुजि जाय छै आ स्सकुल खुज जाय छै के आओर बेसी गर्मी क देय छै
ओर बेसी गर्मी भऽ जाइ छै बुझलहुँ
ह सएह होइ छै
आर सभ कहियौ।
आओर सभ ठीके ठाक छै वएह मोन चिपचिप करैत रहै छै पसीना सभ
हँ हँ हँ छैए कि
आइ बच्चाे केऽ घरके लिंटर छलनि ने
अच्छा ओहो घर बनेलखिन हे से
हँ तऽ ढलाई छलनि आ लिंटर के तब उह सभके खेनाइ पिनाय एके ठाम बनल छले
ह ह
आलू को अथि कि कहै छै परोड़ कटहर काबुली चनाके तरकारी पूरी जिलेबी।
वाह बहुत नीक भोज भेले ये।
हँ आ तब सभ टोलो मे दऽ एलखिन
ह
ह आब एतेक रौद छै बुझियो तेमे जन सभ जे काज करे छै ओकर सभके कि हाल होइ हत
ते ने कि करतै लोक फेट लेल अहाँकेँ किछु करय पड़ैत छै लोककेँ
किछु करय पड़ैत छै हँ।
छाइये कि
देखलियै परेशान। परेशान भेल छलिय भरि दुपहरिया रौदमे तऽ भरि दिनो भऽ गेलै न आब राईतो मे खेनाइ पिनाइ बनते हम नहि गेलियै देख। देख लयै आब जेबै कनी रौद कम हेतै तहन।
अच्छा अच्छा ओ चन्दा सभ एलखिन।
नहि चन्दा नहि एलैए चन्दाके भौजि आय जेथिन।
अच्छा अच्छा ओ एबो केलखिन जाइतो छथिन।
हँ ओ जेथिन आइ आइ भदवा पड़ि रहल अइ ने।
अच्छा आइ भदबा पड़ैत छैय।
हँ ताहि दुआरे ओ चलि जेथिन।
अच्छा
ह आब चंन्दाके सात तारीखके टिकट छैय तऽ ओहि से पहिने आब जहिया एक दिन ले आबे।
हँ कहियो चलि एतै।
हँ ओकर माँ जेथिन न कऽ अपने जायत सात कऽ।
अच्छा अच्छा।
जे सब अहाँके बाहर मे रहै छैय ओकरा गाम मे नहि नीक लगै छलियै आ मेन छैय की काकी बाहर मऽका गर्मी नीक ओहिमे जे कूलर पंखा चलेबै तऽ ठंडा लागत। आ गामक जे माटि परका गर्मी छैय से बड्ड खराब छैय।
छैहै की।
हँ बुझियौ जे हम गिलासक गिलास पानि पीबै छियै एखन।
हँ
छओ सात गिलास भोरसँ पी लेलियै यऽ।
देखियौ।
आ पईने पिनाइ टा नहि ने होइ छैय दौड़ दौड़ के पेसापो करऽ जाउ ने।
हँ सेहो छैय आ एहि सब टाइममे अहाँके बेसी लागै छैय।
लगय छैय ह एकटा ततेक पोखरि महकई छैय बाप रे बा। लीढ़ी सभ जे सड़ि गेल छैय। नहि अइ लीढ़ी सभ सड़ल छैय सभटा।
अच्छा अच्छा ताहि दुआरे।
दने हवा अबय छैय ओहो जे खोलब तऽ गंधे करऽ लगय छैय।
हँ
कतऽ जेतै लोक बाप र बाप।
देखयौ सुतै छियै अहाँ अपने वला घरमे ने?
हँ येय एलबेस्टर जे तबल रहे छैय तऽ राति केऽ होतरहय या प्राण छुटि जायत।
देखियौ।
हूं बड गर्मी लगय छैय और सब कहियौ।
आर सब ठीके छैय आर अहीं कहियौ ह हँ।
आय यै रातिमे पानि भेल रहए?
हँ बड पानि भेलए उम्हर नहि भेलए?
ह एम्हर तऽ दस टा बूदो बड़का बड़का वाला खसि कऽ ने सत्यनाश केलक आऔर गर्मीए बढ़ा देलक।
नहि इम्हर तऽ पानि भेल छला भोर मे जे बौआ सब के लऽ के गेलहु हें तऽ देखलियै रोड सब पर पानि लागल, आ पुरा एकदम सऽ राति मे उ ओ ठमा बड्ड गर्मी छलए अहाँके। एकरा दुनू के अहाँके बीच में हमरा सु सुता दैया दुनू दुनू बगल से भऽ जाइया से दुनू जे दाबि दैया से एकदमसँ पसीना पसीना छलहु भरि राति भऽ गेल।
एम्हर अहाँके ततेक बिजलोका चमकै जे होय की जे अखन उझैल देतै। किए हेतै पानि तानि माॅं हमर बाहर चलि गेलय सभटा बोरिया बिस्तर बान्हि कऽ।
हँ हँ
किय तऽ एहि घर मे नहि रहै छथिन गाछ ताछ ततेक छैय ने अहाँके जे होइत रहै छनि बिहारि तिहारि एले त ओ टूट के खस पड़ते घर पर तहन बाद मे भागिक क हेतै एक बेर ए जे एल्बे पटर वला भऽ गेल छै काण्ड
हँ
तऽ ओहिय से तऽ डरे होइत रहै छैन तऽ हमरा कहलखिन अहाँ जेबै हम कहलीयै नै अहाँ जाउ आ नै भेलै कऽ कथी लए हेतै पैन
नै नै होइ छै
नाय आब अरदार बीते वाला छै स नीक ते अहाँ के ओ मृगशिरा न क्षत्र जे छलै से बड़सलै नीकसँ
सएह छलैए हँ हँ सएह छलै ह पैन के अहाँके छैहे की भऽ गेलै दू टा बूंद खसले भऽ गेले कहानी खतम छै
मेन छलै तऽ ओहि बीचमे पैन होइत छलै तऽ कोनो काज छलै ने आब जे रोपनी शुरू भेलनि तऽ भगवान केना बर्दाश्त हेतैन
चेह न सभटा गृहस्थ सबके जान मारै छथि न भगवान भूखल मैर जेतै किसान सब
तैह ने की करतै एते मेहनतो करै छै कोनो
कऽ कते करतै बोर्डिंग लगा कऽ रोइप लेतै आ फेर दाहड़ कऽ देथिन भगवान काटऽ बेरमे
किछ नै होइ छै तहन हँ सएह होइ छै देखलियै पिछिला बेर सभटा दाईल ताईल बर्बादे भेलै ने
अहु बेर सएह भेले ने हमरा सबके एके खेही तोड़े एले एके बेर जे टूटले खेरही सए टुटलै आ तकर बाद अहाँके ततेक पैन भऽ गेलै जे‌ ओ सब टा खेररी गैल गेलै के जेतै तोरऽ रहतै तखन ने जेतै तोर ओतऽ नाश भऽ गेलै एके तोरैन जे टूइट कऽ एलै सेह टूइट कऽ एले बस भऽ गेलै
आ ओ सब चीज छीयै अहाँ के रौद में पटपटाइत रहे छै कनि उबेर बसात रहल सुखायल तुखायल रह तऽ कनि तोड़ैयोमे नीक लगै छै बाध मे पैन तऽ खूब लागल छै लेकिन ओ कते काल सुखाय मे रौदो तेहन प्रचंड भ जाय छै छै जे भइये जाइ छै
न हँ हँ से तऽ छैहे
आ एखने अहाँ कुमहरौरी तुमररी द ने दियौ रौद मे फेर देखियौ पैन झाँप त भइ छै हँ ओसभ चीज टोना छियै ओसभ जे पैर केऽ देबै तऽ तुरत झैप देत
हँ तुरंते झैप तोइप दै छै मौसम की कहु एकरती पंखा मे बाहर गेल छलहुँ हें से अहाँके गर्मी गर्मी लैग गेल फेर हैया पंखा मे आबि कऽ पैर रहलौ की करू
लेकिन हे गुलकोज अपनो पीहू आ दुनू बच्चो के दैत रहियौ
दै छियै पीबय लए पीबैय
हँ बाप रे बड गर्मी छै एहिमे तऽ लू के बेसिये शिकाइत रहै छै ने
वला
हँ हमहूँ तऽ अखन खूब पीबै छी हमरा ऑरेंज वाल्ला नीक लगैय
ह ऊहे पीबू फायदो करब
हँ हम ऑरेजवला बेसिये पीबै छियै हमरा ई उजरा वाल ने नहि निक लाग उल्टी भए जाया
देखौ।
हँ हमरा ऑरेज वला बड नीक लगैया ई हमरा नहि पचैया
अच्छा अच्छा इहे करू जेह नीक लगैये सैह। पीबू तागैत वला समान सभ बेसी खइयौ नारियल के पानि बेसी पीबू ने
ह नारियल पानि तऽ पीबे करैय छी नारियल के तऽ हमरा सातटा गाछ अपने सासुर मे अहि
अच्छा
ह तऽ ओहिमे सँ तोरेने रहतियै जने ने भेटैत रहैत छैय कतबो खर्चा करबै त जोन नहि भेटत
नहि नहि भेटैत रहैत छैय कनि केशर खरीद लिय कि दूधमे मिलाकऽ केशर कनि पी लिआ
एकटा हॉर्लिक्सो देने छथिन
अच्छा अच्छा
ह ओ राति के ओहो पीबै छियै
ह कनी केशर जे पी लेबै ने तऽ कनी नीक रहै छैय बच्चा
हूँ
ह ह
रहै छै आर्या बेर मे अहाँ पीने रहियै न
देखै नहि छियै आर्या केसरे वाला अइ ने
हँ हँ भौजी भऽ गेल अहाँकेँ जामुन बला हह-हह-हह
इ बेर मे करोना भऽ गेलै तऽ ओम जी बेर म कनिके टा जामुने खेलहुँ खूब एके रती टा क कक्का आनि देलखिन खरीद कऽ डिब्बा केसर के बजारे तजारे नहि किओ जाय छथि। आ बन्द रहै हँ आ आर्या बेर मे तऽ अहाँ- के दुनू टाइम उठौना लगा देने रहथिन आधा लीटर के केसर वाला दूधे दुनू। टाइम पीबे छलियै आधा आधा लीटर के अहिना खरीद कऽ लाबै छलखिन हे काका ओ काँचे नहि काँचे रहे छलियै ठंढ़े जेना दूध के थैली नहि होइत अछि। सुधा वला। तेहने थैली रहैय छलैय केसरवला दूधके रेड कलरके बड़ नीक
अच्छा ओहिमे अपन फँसा देली
ह ओहि मे फाइ घुसा दैय छलियै ओ ठंढ़े पी लय छलियै कका कहैय छलखिन ठंढ़े पी लिय फायदा करत बेसी गर्मीकेँ टाइम छलैय आ ठंढ़े पी लैय छलियै इम्हर नहि भेटैत हैत।
एम्हर नहि भेटै छैय।
नहि। इम्हर नहि भेटत ओ बाहरे सभ मे दिल्लीये सभ मे भेटैत छैय
अच्छा
हँ तऽ ओहि समय मे अहाँकेँ जहि समय मे आर्या रहय पे पेट मे तहि समय मे अहाँकेँ ई पे फोन वला जे अहि से अहाँकेँ चलले छलैये नये नये ई सिस टम तऽ अहाँकेँ ओहिमे आधा आधी अकाउंट रहै छलैये बीस रुपैया के सामान लियौ अहाँ तऽ दसे रुपआ मे दैय दस रुपआ भेज दैय छलैये। ह तऽ चालीसे रुपैये कि लीटर दैय छलैये दूध ओहि समय मे त हँ अहाँकेँ ई अपन बीस रुपआ ओकरा कऽ दै छल लखिन ह ओ दस रुपैआ वापिस दै छलनि हे एकटा दूध के थैली दै छलनि। दसे रुपआ के भेलन दुनू टाइम लाबे छलखिन हे आ दुनू टाइम पीबै छलियै हम।
आ दोसर बात छै कि जे अहाँ केसर जे किनियौ तऽ बड़ महग छैय ओ
बड़ महग तैय ने ओमजी बेर मे छोटकिये टा डिब्बा आनि कऽ देने रहथिन सए ग्राम के कि दू सौ ग्राम के डिब्बा आनि कऽ देलखिन खरीद कऽ बस भऽ गेलै ओ है ओत भी पीलिऐ ओम जीवन मे ह ओम जीवन मे कनिक पिय लेकिन आर्य बेर मे बड़ पीलियै
ये सेबो संन्तोला किनियौ ने बाजार मे तते आगि लागल छै जे लगले छै
छैहे क बड़ महगाई छै बड़ महग छै
हू आ। आ तखन ओहोसभ जे अहाँकेँ जखन बुझत जे जरूरी छैहे लेनाइ
ह आर महग आर महग रहै छै बुझलहुँ ओहोठमा छलखिन हेँ दिल्ली मे छलखिन हे अहाँ